हलो -
हलो। अचे प्यो आवाज़? हलो, आवाज़ु अचे प्यो?
हा- हा, हाणे आयी।
हा हा, तव्हांजे हिते आहे न डिस्टब तव, शायदि टीवी वी पई हले की छा? उतां खां थोरो परियां हटी वञिजो, न त-त छाहे पंहिंजो कॉल रिजेक्ट थी वेंदो।
हा न- न बसि हाणे बंदि कयो।
हा -हा -हा, जय -जय झूलेलाल। हलो चांती जय झूलेलाल, हा। अचे पियो, अचे पियो।
हा-हा
जय झूलेलाल त चओ।
लाल, जय झूलेलाल चयो।
हा अच्छा त पो मूंखे न ॿुधण आयो हूंदो, या आवाज़ु कटि थींदो हूंदो।
हा- हा।
छोजो सिंधी आहियूं त, पहिरीं इष्टदेव जो नालो तो वठूं। पोइ बाक़ी सभु ॾिठो वेंदो। हा कीअं आहियो ॿुधायो सभु ठीकु मज़े में?
सभु ठीक आहिनि हम।
बढ़िया बढ़िया, फ्री थी विया हूंदा न? ही टाइम हाणे पंहिंजो लेडीस जो फ्री थियण जो आहे।
हा, फ्री थियण जो आहे हिन महिल।
हा हा। घणनि खे टे बि थी वञनि, घणनि खे चारि बि थी वञनि, जीअं जंहिंजे घर में जेतिरा मेंबर हुजनि।
हा, न भई छुटीअ ॾींहुं थोरो देरि लॻंदी आहे फ्री थियण में‌।
हा- हा, उहो आहे‌ छो जो रुटीन थोरो लेट तो थी वञे न? हुअं त भई रेगुलर हर को सुबुह सवेल उथी, घर मां निकिरे माना फटाफट चांहियूं, नाश्ता रेडी कमकार सभु थी वञनि। ऐं हीअं वरी वीकेंड हुजे, त पोइ सभु थोरो धीरे- धीरे कमु पियो थींदो आहे।
हा।
ज़रूरी पए न, थोरो ॿ ॾींहं थोरो चेंज बि ज़रूरी आहे। ह सॼो हफ़्तो सूमरु खांणु जीअं डुकु कूपाय जंतियू।
हा, सैटरडे संडे त माना आराम हूंदो आहे, छंछरु आरितवारु।
हा, न -न सुठो-सुठो न त त त सूमर खां जुमे ताईं त हुअं ई ॾुकंदा आहियूं। लाइफ अॼुकल्ह ॿारनि जी, पंहिंजी थी छा वई आहे?
हा, उहो ई आ जाम
थी वई आहे। हर को पंहिंजे क्लासनि में बिज़ी, को पंहिंजा एक्स्ट्रा क्लासनि में बिज़ी नौकिरी वारा नौकरियुनि में बिज़ी, धंधे में बिज़ी हह त ॼण हाणे पंहिंजे फैमिली मेंबर सां वियंण में बि जंञणु टाइम सोचणो पवंदो आहे, बि केॾी मइल वियहूं हुननि सां केॾी मइल ॻाल्हायूं।
अची थकिजी था अचन, त पो वरी ॻाल्हाइनि ई नथा।
नथा थिए, बस पो छॾे ॾियो असांखे‌। खाओ पीओ, ऐं वंञी सुम्ही रहो पंहिंजे- पंहिंजे रूमन में, हाणे इहा हालत थी वई आ।
हा अथव, थकिजी दाम जाम था वठन न, हिन करे!
हा -हा, न -न उहो त अॼुकल्ह कॉम्पिटीशन जो दौर आहे त सभिनी खे अॻियां निकिरणो आहे। ऐं प्राइवेट हुजे, चाहे गवरमेंट हुजे कमु त सभिनी खे करणा आहिन, तॾिं त पैसा मिलन था भई।
इ त उहो ही आ न।
कमु कयो त पैसा आहिन, बाक़ी त ॾुख्यो आहे। पैसो कमाइण बि ॾाढो ॾुखियो आहे, मस्ती कोन्हे।
जाम ॾुख्यो आ।
हा- हा, बरोबर, तहांजे घर में नौकिरी आ, बिज़नेस आहे?
असांजे घर में नौकिरी वारा आहिन ॿई ॿार।
बढ़िया- बढ़िया, हा बस पो हुन्हनि जो पंहिंजो रूटीन। सवेल निकिरनि, वरी ईंदे- ईंदे शाम थी वंञे।
हा देर सां ता अचन, त अची करे पंहिंजे या कॾिं खणी ईंदा आहिन पंहिंजो कम, वरी बाक़ी घर में कंदा आहिन।
हा- हा, इहो बि आहे, जेसिताईं टास्क पूरा करणा हूंदा आहिन ऐं प्रोजेक्ट थियो, ई थियो उहो कमु बि वरी पो घरु अची कन बाक़ी। प्राइवेट में आहिन, गवर्नमेंट?
हा न- न प्राइवेट में।
हा प्राइवेट वारा बि पैसा भले ॾियनि था, पर चवंदा आहिन सिंधीअ में छा चवंदा आहिन खून चुसे था वठनि। हा -हा, पाण सिंधीअ में चवंदा आहियूं न, मुंजो रत्तु न पीउ। त उहा, हा उहा ई हालत आहे। सभिनी हंध, छा कजे? सभिनी खे पंहिंजा पंहिंजा रोइणा आहिन, चवंदा आहिन न! ॿाहिरां त हर को सुखी थो लॻे, पर अंदरि जी उन्हनि खे ई ख़बर।
हा, उ ई आ न।
हा, सई -सई ॿियो? ॿुधायो हुन पासे कीअं, बरसात -बरसात जो माहौल सुठो आहे?
हित्ते त जाम बरसात आ।
अरे वाह, ॾाढो सुठो। असां त अंञा सिक्कुं प्या। कि असांजे हिते पए गर्मी त ॾाढी थी वई आहे। बस इंतज़ारु कयूं पिया, लॻे पियो हिकु ॿिनि ॾींहंनि में अचणु खपे।
हिते त जाम बरसात आ जाम, मन ॾाढी बरसात आ, बंद ई नथी थिए। हाणे थोङी वाधारी, वरी बरसात पवंदी फुल। बरसात फुल्ल आ।
हा तहां महाराष्ट्र, गुजरात?
हा न -न, महाराष्ट्र में मुंबई।
अच्छा- अच्छा, अरे वाह। हा मुंबई में त मां ॿ टे ॾींहं अॻु बि ॿुधो हो, केतिरी यारहं ॿारहं इंच पइजी वई हुई।
जाम पइ आ बरसात।
हा, बसि उते पवंदी आहे न पो असांजे गुजरात में ईंदी आहे।
हा।
उते चवंदा आहियूं, बसि हाणे मुंबई में बरसाति चालू थी, पो असां ख़ुशि थी वेंदा आहियूं। कच्छ, गुजरात वारा ‌भई हाणे असां वटि बरसाति ईंदी। त आजू बाजू त पए पई घणंई साइड, पर हो जि ते असां रहूं ता, उन पासे वरी हाणें जॾहिं पए।
हा।
बढ़िया- बढ़िया, रोटी पांणि खाधव?
हा, रोटी खादी।
मायूं अचनि, बासंण- ॿासंण कनि, पांण लेडीस किचिन साफ़ कयूं इन में ई पाजो कलाकु ॿियो निकिरी वंञें
हा, ईहेंई थींदो आ न छा क
तहां जो पो पांण खे चारि खां छह शाम जो थोड़ी शांती हुजे।
छाहे वरी सॼो ॾींहुं वीहण बि सुठो नाहे न। कम बिना वरी वेही रहजे मज़ो न ईंदो आहे बदन ईींंय सु इह्यो थी वेंदो आ, कड़क थी वेंदो आ ॼणु।
अच्छा- अच्छा, हा।
हलचल ज़रूरी आ न, घर में बि त कजे कमु कारु कजे।
हा- हा, बिल्कुलु -बिल्कुलु, अॼुकल्ह हा-हा।
कुछु त हुजे ई घर में, कुछु कम त हुजे।
बराबरि, ऐं अॼुकल्ह त पहिरीं पंहिंजी हेल्थ, हेल्थ सही आहे त, पो बाक़ी सभु सही आहे।
हा।
चवंदा हिनि न, भई हाणे माण्हुनि खे सभु सुख आहिनि‌, पर हिकु हेल्थ जो पंहिंजे सरीर जो ई सुखु कोन्हे।
बराबिर तव, ॾीहों -ॾीहं जाम जाम ॼणनि खे तकलीफ़ूं आहिन ई आहिनि।
हा -हा, ऐं अॻे थोड़ी पांण एॾियूं वॾियूं -वॾियूं बीमारियूं ॿुधंदा हासीं। हाणें ॾिसो त नंढनि नेटनि खे हार्टअटैक पियो अचे, कैंसर थी वियो ब्रेन स्ट्रोक थी वियो, इह्यो ॿुधी त ॼणु माना सम्झ में ई नथी अचे ॻाल्हि। कित्थे पहुचंदी?
छा कजे भला हाणें, खाधा बि बराबरि नत्था अचनि न
हा सही-सही आ, हा बिल्कुलु।
आहे न ॿार खाइनि नत्था ड्राय- फ्रूट हे हो सभु।
हा नथा खाइन न, मेन टाइम बि कोन्हे। ऐं जेॾीमहिल अचनि ओॾी महिल रोटी जो टाइम थियो पियो हुजे, त ड्र फ्रूट ॾियुनि, की रोटी ॾियुनि मेन त तकलीफ़ त उहा हे न, हा। इह्ये शयूं खा, फल फ्रूट खा, त छाहे हिकिड़ो टाइम लिमिट हुंदी आ न? भई थोड़ो पहिरीं फ्रूट खाधो, पो रोटी खाधी। ऐं वरी शाम जो थियो अहिड़ो कुछु नास्तो खादंउं, हाणे ॿार अचनि ई थकी टुटी, चवंदा इह्ये रखु। पांण वटि रोटी ॾे खाई असां सुम्हूं।
बराबरि आ, सलाद अंएं फ्रुट कटे रखियल बि न खाईंदा तव चवंदा हिनि भई न हाणे देर थी वई आ।
सही- सही आहे, ॾाढो चवांती न टाइम ॾाढो ख़राबु अची वियो आहे। ऐं हवा शुद्ध कोन्हे, खाधो पीतो शुद्ध कोन्हे, पांणी शुद्ध कोन्हे त माण्हूं किथां सहुलो थींदो?
हा, बिल्कुलु -बिल्कुलु पो त बीमारियूं ईंदियूं ई ईंदियूं। केतिरो बि पाण पंहिंजो पाण खे, अॼुकल्ह पाण ॾिसूं न जेके हेल्थ खे ध्यानु ॾियनि ता उहो ई पाण उन्हनि खे ॾिसो, त ओचतो ॿुध त भई वॉक कंदे -कंदे अटैक अची वियो। अरे भई हेॾो हेल्दी माण्हू? हेॾो कसरत करणु वारो माण्हू, उनखे बि अटैक अची वियो।
हा-हा।
सम्झ में ई न ईंदो आ की छा कजे? भई कजे बि पंहिंजे पाण जी हेल्थ रखिजे। यां छॾे ॾिजे? छोजो हाणे छा आहे, उ उमिरि जो, मौत जो को भरोसो ई कोन्हे? एॾा फिट हलंदड़ चलंदड़ माण्हू बि हीअं हलियो वञनि।
हा, छा कजे बला हाणे? जेको लिखयल हूंदो, उहो थींदो न?
हा, उहो त सही आ त तॾहिं माण्हू पंहिंजी हेल्थ जो त ध्यानु ॾे तो, पर ॾियण खां पो बि ॾिस न कॾहिं -कॾहिं अहिड़ा किस्सा ता ॿुधजनि, भई जिम में कोन्ह ॿुधंदा आहियूं? जिम में किरी पियो? हा- एक्सरसाइज़ कंदे या ॿाहिरि, हा-
न करणु खपे। लिमिट- लिमिट हुजे, मां वेंदी हुयमि जे ॿ अढाई साल कई,
बा
त मां फिट थी आयमि।
अच्छा? हां बढ़िया। सुठो- सुठो, त हुनमें तां कहिड़ि कहिड़ि एक्सरसाइज़ कयूं? इम्यूनिटी टी जे लाय, ह -ह, बरोबर, ऐं उए पो पंहिंजो खाधो पीतो बि लिखी ॾींदा आहिनि सॼो रुटीन?
हा उहो-उहो मां एॾो न कयो, मां ख़ाली जिम जो कयो, ऐं बसि घर में जेको खाधो थींदो आ, उहो ई खाधो। छाकाणि वधीक खा वधीक ई वज़न थे तो, त पो माण्हू नथो इहो करे न, ईन करे मां उहो खाधो, घटि खाधो पर जेको रेगुलर ठाईंदीआं, उहो खाधो।
अच्छा- अच्छा।
त बसि,
हा -हा, न- न ज़रूरी आ ज़रूरी एक्चुली पो छा तो थे न, उन्हनि जे चए अनुसार बि तां हलो न पो केतिरियूं शयूं पाण जी, बंदि ती थियूं वञनि। ऐं पो उहे शइ वरी तां खाओ न, तव्हांजो शरीर खे सूट नथियूं थियनि।
बराबरि आ, ऐग मां वरी ॾींदीयम ॿियनि खे, ॿयूं जेके हिकड़ी छोकिरियूं ईंदियूं हुयूं, उन्हनि खे चवंदी ही, तां ऐग खाओ ऐग खाओ, न चयोमा मां पंहिंजी सेकयल रोटी जो उह जेको माना किलर हुयो, उहो सभु कयो।
हा।
थोड़ो अधु फुल्को, घटि करे छॾियो। अधु मुनो फुल्को घटि करे छॾियो, रेगुलर खां।
बरोबर।
पो पहले खाईंदी हुमि, त मुंहिंजो वज़न आराम सां घटि घटिजी वियो, ऐं बदन में फुर्ती बि आई‌।
सुठो- सुठो, न -न घणा असां छा कंदा आहिनि न, पो खटाइ छॾे ॾीनी, ज़रूरी आहे। भई घणी अगरि शरीर में वधीक तकलीफ़ आहे, त इहे शयूं पर छा आहे न, मां चङीआयां, थोड़ो -थोड़ो सभु चालू रखणु खपे। खपे भले भई घणी खटाण बि न, घणी मिठाण बि न, नत छाए न कैं टाइम खां पो त खटाण खाओ त टंग बि जलिजी थी वञे, अॼु बांह जलिजी वई खटाण खाधी त। त या मिठाण सां खाइण सां कुझु अहिड़ो थी वियो। तॾे मां चवंदी आहियां न सरीर खे सभु खपे। खटो, तिखो, मिठो, कड़ो सभु खपे।
हा, सभु खपे।
हा, भई। हा एकदमि जीअनि जी रेअर अहिड़ी बीमारी आ, जहिंमें न ई खाइणो आहे त ॿी ॻाल्हि आहे। पर घणियूं बि कोनहे, इहे नंढूं नढियूं बिॾूं बि नंई नंई में ये नंई खाती में वो अरे ॿु सभु थोडो-थोडो खाइणु ज़रूरी आ सरीर में। मशीन आ हुनखे हलाइण लाइ तेल बि खपे, बटर बि खपे। त मिठो ऐं फिको सभु खपे।
सभु खपे बराबरि आ, सभिनी सभिनि ते हिरयल हुजे।
हा माण्हुनि खे अॼुकल्ह छाए सुविधाऊं घणियूं आहिनि, चवंदा आहिनि न भई हिकु पंहिंजे लाइ समय कोन्हे। पंहिंजी सेहत लाइ समय कोन्हे। सौ सुख अॼु अची विया एसी, कूलर, वॉशिंग मशीनूं पर माण्हूअ खे पंहिंजे लाइ चओ वञी कलाकु हिकिड़ो एक्सरसाइज़ करे अचु, थोरो वॉक करे अचु त उन में सालु सोचण में सालु कढी छॾींदो की, वञा की न वञा? ई हेड़ी टेक्नोलॉजी पो कहिड़े कमु जी
हा, न छाहे कमु जी स्पीड ईअं लॻंदो आहे भई घटिजी थी वञे।
हा हा हा पाण झुकी बुकी किथे ता सघूं, अॻे असांजी वॾियूं ॾिसो। इहे ई वई करे कपड़ा धोईंदी हुयूं, बासण कंदी हुयूं, अॼु असां बीठे बीठे सभु कयूं पिया। असां वेही कोन सघंदासीं चार दफ़ा वहूं त वरी उथंदासीं कोन हिकिड़ो माण्हू खपंदो उथारण लाइ। ह ह
हा हा न न जिम ते वञण खां पो माण्हू
हा, ब उहो ई थी न रेग्युलर एक्सरसाइज़ थी कुझु न कुझु तव्हांखे ए क्टिव रहिणो आहे काई न काई पो योगा कयो जिम कयो। या मां हींनर वेंदी आहियां मुंहिंजी नुंगा बेस्ट थैरेपी आहे उहा बि ॾाढी सुठी आहे। त कुछ न कुछ अहिड़ो कंटीन्यू पंहिंजे शरीर खे एक्टिव रखणु ज़रूरी आहे।
ह हा
हुन सां छा आहे न, आरामु तो अचे।
हम्म
चलो बढ़िया तव्हांसां ॻाल्हाईंदे मज़ो आहियो वरी पाण ॻाल्हाईंदासीं ठीकु आहे।
हा थैंक्यू।
हा जय झूलेलाल
जूरूेलाल